हेलो
आवाज जाइय
आबैय
ह त आ एक काम करू ने हँ आवैय एक काम करू ने एक्कके मिनटके कॉल लियो टाइम नहि हय पैंतालिस बस पन्द्रह मिनट क अन्दर पन्द्रह मिनट क दसे मिनट के अन्दरमे पूराा करि लेकेै एक एक मिनट एक एक मिनट पूरा हो तऽ कायट देबैय
ठीक ह ठीक
के गो क के गो चल आब
अभी बचल य तीनगो आओर दूगो इ मतलब इ तीसरा हियै
तीसरा मतलब पच्चीस में तीसरा पच्चीस बला मे कि बीस बला मे
आ पचीस‌ बला‌ मे
हँ तऽ पच्चीसवालमे त ओकरा‌ तऽ
ठीके होइ‌‌ त